हेलो हँ तऽ आइ हमरा सबके टॉपिक छै विदेश
ठीक छै विदेशमे कोन देशके बारेमे अहाँ बात करय चाहै छी
विदेशमे सभ से पहिले की हम ब बताबै छी अपना बारे मे कि विदेश मे हमरा सभ से मतलब अच्छा मतलब यू ए अमेरिका लागै छै
अच्छा अमेरिका
ठीक हँ मतलब हमरा अपना मतलब पसन्द छलखिन कि अमेरिका अच्छा लागै छै बांकि हम फ्रा फ्रान्स के बारेमे कुछ बतबयके लेलए चाहै छी अहाँके
बताउ
तऽ फ्रांसके बारेमे मतलब बता रहल छी कि फ्रान्स जे छै मतलब अब यूरोप के महाद्वीपमे पश्चिमी भागमे स्थित छै जेकि एक विकासशील देशमे से आ आबै छै और एकर राजधानी पेरिस छलखिन
हँ
जे दुनिआँके सभसँ आँय
से तऽ छैये
हँ हँ जे दुनियांकें सभसँ सुन्दर आओर प्रसिद्ध शहरमे सँ आबैत छै बाँकी एकर क्षेत्रफलके बात कहल जा सकय तऽ पाँच लाख एकावन हजार छओ सए प पञ्चानबे किलोमीटर छलखिन ऐ आओर एकर जनसं ख्यां भी मतलब छह से सात करोड़के बीचके आसपासमे छलखिन
बतइयो ओकर जनसंख्या तऽ बड कम छै अपन सबके जनसंख्या के मुताबी
वएह ने तैं तऽ मतलब ए मतलब विदेह फ्रांसमे छै कि मतलब रोजगार सब भी सबके पास छैै अच्छा आओर मतलब मेन सबसँ छै कि जनसंख्या कम छै ओहि लए कए हँ विकसित छै
आ अपन सभके देशमे तऽ बिहार अपन देखियौ तऽ कते ज्यादा छै कै एगो फ्रान्स बिहारेमे बैस जेतै
हँ हँ
ओना देखियौ तऽ फ्रांस जे देश छै से अपन सुन्द एतअ संस्कृति कला विज्ञान इतिहास इहो सब लए जानल फैशन सब लए इहो सब ले जानल जाइया एतय पर्यटनो ले बहुत लोग जाइया न
हँ पर्यटन भी छै
एतऽ के जे मतलब देश राजधानी छै पेरिस एकरा तऽ रोमांटिक सिटी कहल जाइया सिटी ऑफ लाभ प्या आर के शहर
ओ अच्छा
आओरो ओना देखियौ त किछु किछु फेमस फेमस जे नदी छै सेहो सब एतऽ बहै छै जेना स चीन नदी ओतअ बहै छै लॉयर नदी रोन नदी सेहो सब ओतअ बहै छै
अच्छा हँ हँ हेलो
हँ बजियौ किछो
हँ मतलब फ्रांस के इतिहास बहुत पुराना छल किनओर गौरव गौरवशाली कह कहल जाइत छथिन आओर प्राचीन कालमे ई जे छै मतलब जनजति भी एतय निवाश करय रहय पहिलेके कालमे
हँ
अच्छा ओकर बाद बादमे फेर रोमन साम्राज्य एलखिन ओकर एकर शासन मतलब एतय एसटाट शुरुआत भेलै फेर मध्यकाल मे फ्रांस यूरोप के प्रमुख राज्यमे से एक आबै आबै आबै छलखिन
हँ अहाँ नेपोलियन बोनापार्टे के तऽ नाम सुनने हेबै
हँ हँ नेपोलियन बोनापार्ट
नेपोलियन बोनापार्ट जे छलै से मतलब फ्रांस के महान सैन्य आ राजनीत तिकनेता मे से छलै ने ओ यूरोप के कई जगह पर मतलब विजय प्राप्त केने छलै फ्रानंस के एते शक्तिशाली बना देने रहै जे ओकरा ओ लि करै छले आ ओ दोसर दोसर जाक जगह जाकऽ ओकरा ओतह जीता दै छलै तऽ फ्रांस के बहुत ज्यादा कॉलोनियो बनेने रहे बहुत जगह पर
हँ हँ अच्छा एतय जे छै फ्रांस फ्रांस मे जे छलखिन मतलब एतय बहुत प्रकार के त्यौहार संस्कृति के कार्यक्रम मतलब राखल जाय ओर एतुका लोक जे छै सङ्गीतके बहुत महत्व देल छलखिन
ह्म मतलब फ्रां फ्रांस के जे संस्कृति छै से तऽ ओना दुनिया भरमे छै फेमस आ ओतय के कला साहित्य संगीत फैशन सब के मतलब बहुत महत्व देल जाय छै आदमी सब खूब महत्व दे ओतऽ के तऽ आधिकारिक भाषा ओ फ्रेंच छै जे बड्ड नीक लागै छै सुनय बाजै मे ने
हँ आओर एतय साहित्यकार आओर दार्शनिक भी मतलब आयल छल खिन ओर विश्व के मतलब विश्व साहित्य और विचारधारा के नई दिशा के मतलब प्रदान करै छै छलखिन और फैशन सभमे तऽ आगा छबे मतलब अच्छा छै फ्रांस
ह्म आ तऽ फ्रान्सके भोजनो बड्ड फेमस छै जेना फ्रानंचके ब्रेभ ब्रेड भेलै ओतय के फ्रेंच चीज होइ छै फ्रेंच पेस्ट्री फ्रेंच क्रोजोन ई सब बहुत फेमस होइ छै
हाँ आओर फ्रान फ्रैंच के जे छै मतलब फैशन के राज धानी मानल जाइ छै विश्व मतलब विश्व के जे छै मतलब फ्रांस के फैशन के राजधानी नहि मानल जाइ छै एतौका एते प्रसिद्ध छलखिन की ओकर
हँ से तऽ छै हे एतऽ फ्रांसमे तखने ने फ्रांस फैशन वीको मनायल जाइ छै जे ओ मत मतलब फैशन के दुनिया के सबसे बड़का त्यौहार एगो मानल जाय छै फेस्ट फेस्टिवल मानल जाइ छै ओकरा
ओ अच्छा
आब एतऽ के जे अर्थव्यवस्था छै से जादातर तऽ इएहै पर्यटन तऽ फैशनके उद्योग तऽ कृषि ऑटो मोबाइल सब बनबै मे तऽ विज्ञान और तकनीक इएह सब पर तऽओ पर जादातर अर्थशास्त्र बसलुथ तऽ मतलब डिपेंड करै छै निर्भर छै
ओ अच्छा और एतय जे छै हर वर्ष फैशन शो आयोजित कएल जाइ छै जेकि दुनिया भरिके डिजाइन और मॉडल मतलब भाग लै छै फ्र फ्रै फ्रांसमे
हँ छैेहे से ओना फ्रांस के शिक्षा अनुसंसाधन जे छै सेहो सब बहुत अग्रणी छै से एतऽ बहुत तरीका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय वैज्ञानिको संस्थान सब छै ओतय मौजूद जेना विज्ञान चि कित्सा और अंतरिक्ष अनुसन्धान के क्षेत्र में फ्रांस एगो मतलब अपन बड़ा योगदान दै छै
हँ ओ अच्छा हँ अतऽ अंतरिक्ष अनुसन्धान भी छै आ चिकित्स सा इंजनीयर सब भी मतलब छै सुनलियै अच्छा अच्छा
फ्रांसमे तऽ बहुत तरीका के खेलो खेलल जाइ छै एतय के ओना लोकप्रिय खेलमे से किछ खेल छै जेना साइकिलिंग एतय के लोक के साइकिलिंग करनाइ खूब पसन्द अछि फुटबॉलो खेलनाइ टेनिस खेलनाइ हँ टेनिस खेलनाइ फुटबॉल खेलनाइ ईसभ लोकके बड्ड पसन्द अबइ छै
अच्छा एतय जे छै मतलब सभसँ लोकप्रिय पर्यटन स्थलमे सँ ई एक आबय छै दुनिआँ के फ्रान्स और एत्त ऐतिहासिक भवन संग्रहालय प्राकृतिक दृश्य आओर सांस्कृति सांस्कृतिक तिक विरासत मतलब बहुत अच्छा आकर्षित दिखै छै
हँ एक तऽ छैहे आ अहाँके बुझलियै फ्रांस के अगल बगल मे कोन कोन देश छै ह
नहि ई तऽ पता नहि छलखिन हमरा
फ्रांस के अगल बगलमे बहुते देश छै जेना बेल्जियम भए गेल जर्मनी भऽ गेल गेल इटली भऽ गेल स्पेन भऽ गेल स्विट्जरलैंड भए गेल लक्जमबर्ग भए गेल ई सब जे देश छै से फ्रान्स अवैद्य देश छै सटले छै फ्रान्स बॉर्डर एकर एकर बॉर्डर सटल छै फ्रांससँ
ओ अच्छा एक हँ हँ मतलब फ्रांस जे छै एक प्रेरणा के भी बहुत मतलब बहुत बड़ा श्रोत कहल कहल जाइ छलखिन
हं कहल जाइ छै
हँ तैं मतलब फ्रानंस के शि क्षा व्यवस्था भी अच्छा छै और विकसित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध
हं तब ई बात अहाँ सही कहलियै
हं आओर मतलब एकर जे छै फ्रांसके क्रान्तिक कहिया भलकै भल भल अहाँके पता यऽ
हँ फ्रांस के क्रान्ति तऽ सत्ररह सए एटी नाइनमे भेल छै
हँ जे विश्वके सभसँ मतलब मतलब सब विश्वके इतिहास सबसँ महत्वपूर्ण घटनामे से एक मानल जाइ छै एतुका क्रान्ति जे छै
हँ ओकर अहाँके उद्देश्यसभ बुझल यए
देश
उद्देश्य उद्देश्य की उद्देश्य छलै क्रान्तिके फ्रेंच रिवोल्यूशन के की उद्देश्य छलै एम की छलै
अच्छा उद्देश्य हँ एकर उद्देश्य रहै कि स्वतंत्रता समानता आओर बन्धुत्वके सिद्धानंतके मतलब बढ़ावा देना
हँ सही कहलियै एतयसँ मतलब ई चाहे छले क्रान्ति के माध्यम से लोक केना राजशाही जे छै ओतऽ ओकरा कमजोर कऽ दियै आ लोकतांत्र के केना डेम के बढ़ावा दिय आदमी सब त इएह चाहय छथि
हँ आओर एतुका जे छै शासक एक नेपोलियन बोना पाट जेकि बहुत मतलब फेमसमे सँ आबै छलखिन
हू तऽ ई बात तऽ भऽ गेलै
हँ आओर मतलब शक्तिशाली भी छै
हू एतय केहुना राज्य नीतिक आ शासन के बारेमे अहाँके बुझलियै फ्रांस फ्रांस एगो कोन केहन देश छै तऽ डेमोक्रेटिक छै फ्रांसमे डेमोक्रेसी छै ह
हँ ई अपन इमारत ह
एतऽ के मु प्रमुख की होइ जे राष्ट्रपति होइ छै कि प्रधानमंत्री होइ छै
फ्रांसके ई तऽ हमरा नहि पता यए
फ्रांस के देखियौ देश के प्रमुख जे छै से राष्ट्रपति होइ छै लेकिन शासन जे छै शासन के प्रमुख जे छै से ह प्रधानमंत्री करै छथिन
हँ ठीके छै तब राखै छी हम
ठीक छै राखै छी